अओर मित्र।
नमस्कार।
आइ हम मध्य प्र्रदेश राज्य के बारेमे विस्तारक गप्प करब चाहैत छी। कारण ई भारतक एकटा बहुत महत्वपूर्ण राज्य अछि। जे अपन समृद्ध इतिहास प्राकृतिक संपदा प्राचीन मन्दिर, राष्ट्रीय उद्यान, संस्कृति, कृषि आ पर्यटन कारण देश भरमें प्रसिद्ध अछि।
अहाँ बिल्कुल सही कहि रहल छी, कारण मध्य प्रदेश भारतक मध्य भाग में अवस्थित कह जाइत अछि, आ ई क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र। हमरा जानबाक इच्छा अछि जे मध्यप्रदेशके राजधानी कोन शहर अछि, आ ओकर शहर राज्य प्रशासन, शिक्षा, व्यापार आ विकास में कतेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
मध्यप्रदेशक राजधानी भोपाला अछि। जे अपन बहुत सुन्दर झील सब, स्वच्छ वातावरण स कारी संस्थान शिक्षण संस्थान। सांस्कृतिक कार्यक्रम आधुनिक विकासक कारण बहुत प्रसिद्ध शहर मा मानल जैत अति।
बिलकुल मित्र ह- हमारा सुनने छी कि, भोपालक झीलक शहरके कहल जाइत अछि, जे एहि नामक विशेष कारण जानबाक इच्छा अछि।
भोपाल मे अनेक प्राकृतिक आकृत्रिम झील छथि। जाहि कारण शहरक वातावरण हरि, सुन्दर आ शान्त देखाइत अछि। आ पर्यटक सब सेहो एहि तिक सौन्दर्य बहुत
बिलकुल मित्र। मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में तो किछु बताउ कारण इतिहास जानलासँ राज्यक विस्तारक महत्व आर नीक बुझल जा सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल। हमरा जानबाक इच्छा अछि जे, मध्य प्रदेश में मुख्य रूपसँ कोन भाषा बाजल जाइत अछि। आब आतुक लोकसभ अपन संस्कृति कोना सुरक्षित रखने छथि।
ठीक।